हेलो गोर लगै छी सखी।
कहियो सखि फोन कटी गेल रहै।
गाम म फोन पता नहि की भेल जे कटि गेल रहें।
अरे यार देखियौ ने हमरा एमहर मौसम के केहन मेघ जकाँ लगेने छै ने, तें दुवारे कटि गेल हैत या हमरे इम्हर से।
हमरा तऽ अभिये कनिटाक पहिने हमर मित्र ऐल रहथिन।
हं हुनके से मिले लगलखिन, की अहाँ मिले लगलियै।
हँ-हँ इहें ले फोन कटि गेल रहेंय।
ओ हम सोचलियै जे अम कहाँ चलि गेलखिन बात करैत कहैत लगै छै, हमरो ओ मित्रके भूलि गेलखिन।
देखियौ मित्र तुरन्त अपना दुनू मे बात केलियै।
हँ तऽ उहें नहि कहै छी, देखियौ जेकरा जे मित्रके मिलऽ के मोन करै छय उ तऽ आइबे जेथिन ना, आब ओ देखियौ कोनो-कोनो मित्र के भ जाइ छै जे उ नहि अबै छ थिन त हमहुं नहि जेबै।
हँ तऽ हमर मित्र ऐल तभी बना बनेलु हैं रंग-बिरंग के खाना सब।
हँ देखियौ हमहूँ सब जे मित्र ओतऽ जाइत रहियै तऽ एते नी के रंग - बिरंगके बना-बना क दैत रहथिन, नश्ता सब बना बनााकऽ दैत रहथिन खै एगो खत्तम नहि होइत रहें, कि दुसरा द दैत रहथीन खाय लैं, कहितथीन खाउ ने खाउ न आब कते खेतै आदमी।
हमर मित्र एते दैत रहथिन, जे हम गिन नहि पाबैत रहियै।
हँ तऽ उहैं भऽ जाइ छै ने।
आ मित्र से त दोस्ती एत रहाय छै, जेकरा वर्णन नहि क सकतिये हैं।
हँ तऽ इहैं देखियौ दोस मतलब जे भऽ जाइ छथिन मित्र उ सब जे अपना सबके पहले बला मित्र रहथिन एते नीक जे जाएत रहिए तऽ रंग-बिरंग के दस रंग के पकवान एकदम बना के दै रहथिन आ ग गे मे आब कत्ते रंग के खाउ पेटे ते छै नै भैर जाएत रहय तुरन्ते
आ पहिले तै मित्र सबके फूरतियौ रहय तै आब कहां पहिलै बला कियाकि ककरो शरीरो छै।
हां आब नै ओतय मित्र सबमें छै व्यवहार पहिले बला मित्र सबमें व्यवहार रहैत रहय, आए काएल के मित्र सबमें व्यवहार नै देखय छियै हम सब।
नै-नै।
पहिले रहैत रहै अपन मित्र मे व्यवहार सबके आइ काएल के मित्र सब म तलबी भऽ गेल छै।
हां-हां।
तब अहाँ मित्र से मिल लेलियै?
हां मिईल लेलिए मित्र के बालो बच्चा सब ऐल रहय लहय
हां तब की कहैत रहथिन अहाँके मित्र
हमर मित्र कहेत रहय छलै बड दिन भऽ गेल अपना दुनू गोटे के मिलन मे।
हां तऽ उहै तै हम्हूँ सब मित्र सबके फोन करैत रही कहैत रहियै जे आबू। कहियो बहुत दिन भऽ गेल घूमा लै
कहैत रहथिन हम नै ऐब बौआ सबके छुट्टी भै जाएत तब ऐब।
हमर मित्र हमरा लै लेलखिन्ह रहय हरिहर साड़ी आ हरिहर-हरिहर बड़का फान के चूड़ी
अरे हां आब तै अथी आबै बला छै नै उ कथी किछु साबन। तै दुआारे आहां के मित्र देखियो एतै सुन्दर साड़ी आनलक हे। आर कथी कहय छीयै, कथी अनलखिन ऐ
लहठी, चूड़ी।
उहै आनलखिन्ह अहां लै हम्हु सोचलिये रहय जे जेबय बजा जार सावन आबय छै तब यै अकेले जाए में
नै करय छै सोचलिए अहें के फोन क कै कहतू रहय चलू बहिन कनि घुम लै छी बाजार आर
हां-हां हम्हुं उहे कहय बला रहु।
हां तै अकेले मोन नै करय छै, आब एगो-दूगो मित्र सबके साथे जेबय सब रंग-बिरंग के साड़ी सब पसन्द करबै। तब नीक लगय छै, सब मित्र सबके पसन्द के पहिनै मे नै।
आब अहाँ तै हमरा से मिलयो लै नै अबैय छीयै।
हां की भेलय देखियौ मित्र आब देखियौ समय
होय छै तै की करियै हम।
मित्र से तऽ मिला के अभियो फेरो मून करय यै।
हां तै चैल जेतो रहय अहां हुनको साथे। जो घर से घूमऽ के आएब जहिये। आब की करबै देखियौ, अपने नै घर-दुआर से सम्हारि कऽ रहै छै आदमी सभके।
हँ -हँ।
से भऽ गेल समय नहि मिल पाबैत छै, तऽ की करतै आदमी। केना-केना अहाँके मित्रके फुरसत भऽ गेलै?
पता नहि, एकाएक आ गेल हमरा सँ मिले लेल। हमरा तऽ बड खुशी भेल हुनका देख की।
हमर सभके मित्रके तऽ फुरसत कनिको नै मिल पाबै छैन।
हमर भाय आ हमर मित्र कतेक दिन पे एला हे हिनकर की जे होइए, से खिलाउ।
हँ तऽ खुशीके ठिकाने नहि रहै छै। देखियौ, पहिलुका मित्र सभसँ अहाँ मिलियौ। तऽ मोन करैत हिनका ले कि करियै, कि नै करियै, सोचलै तऽ चित्त में तऽ पूरबै नै करै छै, एते मोनमें जे भऽ जाइ छै।
हँ।
से किया मतलब ई बना कऽ खिला दियै हिनका, इ खिला दियै मतलब कथी-कथी बना कऽ हुनका दऽ दिअ, इ मोन करैत रहै छै आदमी सभ के।
हमहूँ अपन मित्रके देलहुँ हँ, हरियर-हरियर। साड़ी आ चूड़ी आ बच्चा सभके कपड़ा-लत्ता।
हँ -हँ, तऽ इहे ने होइ छै। देखियौ, जँ केओ भी मित्र अहाँ ले अगर अनलखिन एते रंग के सामान सभ देखियौ। सावन छै तऽ हरियर सभ अलग केना ओ बुझलखिन जे हम हरियर पहिनेब, तऽ हमर मित्र नहि पहिनथिन। तै धोरी लिअ।
हरियर कहू। हमरा तऽ हरियर रंग बड्ड नीक लगैए।
हँ, आब फेर देखै छी, अभी। सावनक समय में सभ हरियर-हरियर, सुनदर- सुन्दर चूड़ी सभ पहिरथिन। आओर कथी कही, साड़ी सभ पहिनथिन, हमरा मोन करैए कि
कतेक नीक लागैत छै देखे में। हेलो।
तब कहियौ।
आओर कहू, अहाँक मित्र नै अबैया कहियो आहां सँ मिलय लेल?
नै एलखिन हँ। हमहूँ सोचलियै जे आइ फोन करबै हुनका, कहबै जे देखियौ। एगो मित्र। केओ तऽ एगो मित्र गेलखिन, हमरा अतऽ नै आबै छी, अहाँ सभ तऽ बिसरि गेलहुँ हमरा तऽ।
हँ।
एहना थोड़े ने होइ छै, देखियौ हमरा सबके समय में अबैत छै तऽ। अगर ओ सब आइ एलखिन तऽ हम ओहि काल्हि भऽ कऽ हुनको तऽ जेबै।
हँ।
मित्र में तऽ एहने भऽ जाइ छै, पहिले रहथिन मित्र। जे मतलब, हमरा ओतऽ की कहियो जेबै नै करैत रहथिन? भैर दिन हमरा ओतऽ रहैत रहथिन, हमरहि साथे हमरे साथ खाइत रहथिन, हमरे साथ सब कुछ करैत रहथिन। आब तऽ ओ बिसैरै गेलखिन, होइत रहै हम हुनकर निक मित्र नै छै तेनाहिते आब करै छथिन।
हमर मित्र के तऽ गीत गाबय बड्ड नीक अबैया।
बाबा हमर मित्र के देखबै। जे बाप रे एते सुन्दर मतलब जँ जे सावन अबैत रहो तहिया दस दिन
ह
से कैलकहथिन हमरो अहाँ कऽ मेंहदी लगा दैब हमरो अहाँ कऽ मेंहदी लगा दैब अ बड नीक बड नीक की कहुँ सँ ये सखी अहाँ के जँ एतेक नीक मेहन्दी लगाबैत रहथिन। जे एते भर भर के हाथ लगाय हम कहलियै आब तऽ उमर भऽ गेल अई। हमर एते नै नीक लागे छै त कहे छथिन नै सखी अहाँ अते नीक लागत अहाँ के हाथ में। एते सुन्दर सुन्दर मेहन्दी लगा देतेथिन हमरा केश के डिजाइन जे कह तऽ एतय बड्ड नीक बनाबे सीन के की कहन केस मे पता नहि चलैत रहै हमरा।
हँ हमरो मित्र सब केस में की की खजूर खजूर खजूर खजूर बना दैत रहै।
हँ आगे मे देखबोइ केना की केना केना बना देैतथिन कि की। जे लगैत रहे उकरा मूर्ति बैठा देलखिन ह केस पर की बड नीक बनाबैत रहथिन।
आ हमर मित्र हमरा ते जूड़ा बना दैत रहथिन गजरा लगा दैत रहथिन।
हँ। आ नै हमरा पास कोइ सामान रहथिन न तऽ ओ अपन घरे सँ न देथिन जे बुझैतथिन जे हमर जे मित के पास न हेते ई सामान केस में लगाबऽ वाला तऽ ओ अपन घरे सनैत रहथिन बुझियो एते सुंन्दर मित रहथिन आइ कहे छी आब मिले ल त कहै छथिन हमरा पास समय नहि ये।
हँ से तऽ रहबे करै ने पहिलुका मित्र मे।
हँ तऽ हम कहै छीयै जे पहिलु तऽ आबैत रहथिन पहिलु तऽ आबैत त्री ही न हमरत। कहिन पहिले हम अकेले रहैत रहियै आब तऽ हमर बाल बच्चा पोता पो पोती भऽ गेल आब केना आब हम अतऽ।
हँ।
हँ तऽ कहलियै जे मे सावन में चलय भोला बाबा के सब आदमी सब मित्र मिलके जल। जल चढ़ावैले भोला बाबा के। तब भोला बाबा खुश भऽ जथिन तऽ सब मिल के फेरसँ कहथिन कि एके जगह रहतो सब।
ह हँ हमर मित्र के तऽ भगवान के पूजा करय ले बड मोन लागैत रेहै।
ह भगवान सब के हमर मित्र के जे गीत जँ होइत रेहे बाप रे एगो गीत जे शुरूओ करैत रहे जे एक घंटा दु घंटा हम कहैत री कि मित्तर छोड़ दियौ आब नहि गाबु मुँह दुखा जायत लेकिन ओ चुपे नहि होत रहेथि। एक एख घंटा दू दू घंटा तऽ गीत गाबैते रहथिन।
हमरा तऽ एकोटा गीत नहि आब त हमरा मित्रे हमरा सिखा देलक।
हँ ते हमरो आगल बगल के आदमी सब कहथिन जे एगो मित्र कतेऽ नीक गीत सब आबै छै आ एगो मित्र के कुछ ने आवे छै। हम कहेत रिये जे एगो मित्र के आबै छै नऽ जेहाँ काम पड़ते तो एगो मित्र के बजा लेेबै।
हँ।
तऽ इएह ने होइ छै देखियौ अगर हमरा ओतऽ कुछो हेतै तऽ हम मित्र के बजेबै तऽ ओ तऽ गीत गाबै देथिन ने।
तऽ हमर हुनका संग लायके एगो दुगो गीत गैबै लेबय तऽ भऽ जेतै।
अच्छा अहाँके मित्र के गाना गाबऽ अबैत रहै?
बा पूछू नय जे मतलब बच्चा मे जे स्कूल मेसब कैहतथिन जे यौ गीत गाबू तऽ हमर मित्र एत्ते सुन्दर गीत गबैत रहथिन बिना उ तबला ओ कथी कै छै चीज नय चलल रहय आइ कल्।
बिना ओ सब कत्ते सुंदर स्वर में ओ सब गीत गबैत रह्- फेन सब बच्चा सब हुनकर देखते रैह जाइत रह।
त बुझु केना गाइब लै छथिन एत्ते नीक गीत।
आ हमरो मित्र के बड सुन्दर गला रहै।
हँ हम सोचैत रहियय कत्ते सुंन्दर मित्र गैइब छियै एते सुंदर। तऽ कै छै अपने भऽ जाइ छै हम कहलियै अपने केना भऽ जाइ छै? हमरासँ तऽ नय होइ छै।
हमर मि्च् जे गाना गबैत रत् मोन करैत ओकर मुँहे तक- सुइनते रहु हरदम।
हँ इन्दीगू। एगो रहथिन कलाकार जे मैर गेलखिन शायद।
हँ।
ओमर सु मित्र गबैत रहथिन। आ हुनको गानामे तऽ जे मैर गेलखिन हुनको मोन कहैत रहै भैरि दिन सुनैत रहियै, सुनैत रहियै आ हम। आ उ नय मतलब जेना लाइन। नय रहैत रहै तऽ, हम अपन मित्र के बजा लैत रहियै जे गाओ लइते। लय नै छै अहीं गैब अहीं गै, ओ गबैत रहथिन हय सुनैत रही। तीन न ल उगाबैत रहथिन से।
हँ हं हमर मित्र जे बरसात के मौसम मे जे गाना गबैत रहै। पूछू नय बड्ड नीक गबैत रहै।
हँ तऽ एहै ने होइ छै आय त देखियौ हुनके गानाँ हम अपन मित्रके गाना सुनबय्- तरसै छियै हुनकासँ कहबै एक दिन जे आबू हमरा एतऽ रहब। हमरा जबतक मोन भर अहाँ गाना नय सुना देब तब तक अहाँके हम नय जाय दे- दे बहुत दिन भऽ गेलय हमश्र अपन मित्रके गाना सुनला।
हँ।
एक दिन सोचै छीयोश्र सभ मित्रके फोन करबै कहबै आबू सब आदमी हमरा‌ओत्- तऽ बकी ई सामने मे सब आदमी जीब।
कहू मिताऽ अहाँ खाना खेलियै? खाना खेलियै मित्र? हेलो।
अहान कहियौने आवाज कटैयै अहाँके।